नमस्कार जी सुनलुॅ नऽ हँ नमस्कार
नमस्कार
हम ठीक छी अहाँ सुनाउ
हम हम ठीक छी अहाँ सुनाउ
हँ हम तऽ सुनैली हम बढ़िआँ छी अहाँ कतय जा रहल छी
बाजार जा रहल छी
अच्छा बाजार जा रहल छी बजार जायके की की कीनब अछि
घरक समान किनबाक अछि
हमहूँ सांग चलब
बहुत नीक बात
माय के की हाल अच्छे
माय ठीक छथि
बाबूजी कते छथिन
ओहो खेत गेल छथि
फसल केहन अछि
एहो बेर नीक अछि
सुनी कऽ खुशी भेल
अहाँ के पढ़ाइ केहन चलय रहल अछि
बढ़िया चल रहल छी
परीक्षा कहिया अछी।
परीक्षा तऽ भऽ गेल आब आगे मास आछी
मेहनत से पढ़ू
जरूर पढ़ब
मित्र सब केहन अछि छथिन
सब ठीक छथि
कल्है कतय गेल रही
कल्हे कॉलेज गेल रहि।
किछु नव सिखलहु
हँ बहुत किछु
खेलाइत छी कि नहि
हँ साँझ मे खेलैत छी।
कोन खेल।
कोन खेल खेलब क्रिकेट। वीडियो गेम खेलै छी।
हमरो बहुत पसन्द अछि।
तऽ कल्हिी खेलब।
जरूर।
घर मे सभ खुश छथिन।
हँ सब खुश छथि।
बहिन की करैत छथिन।
ओहो पढ़ाइ करैत करैत छथि।
बहुत नीक।
आब चलब।
हँ चलू।
बट मे चाय पीबऽ।
जरूर पीब जरूर पीब बहुत नीक। साथमे बैठि कऽ पीब चाह।
अहाँके नीक पसन्द छै। चाय।
अदरक वाली चााय पसन्द छी।
हमर ही ने मौसम केहन अछि।
मौसम तऽ ठीक नै छि।
रोज धर बारिश होलोल। अहूँ की इधर बरफ अछि।
की कहलु
घुमबा कऽ मोन करैत अछि।
हऽ घुमबा केँ तऽ मोन करैत छी तै तऽ पार्क चलब
ठीक।
ठीक है ठीक। हु धन्यवाद।
सफलता जरूर भेटत।
जी बिल्कुल आशा अछी।
सपना की अछि।
सपना छी डॉक्टर बनाब।
बहुत नीक सपना अछी।
अहाँकेँ सपना की अछ।
शिक्षक बनबाक।
अच्छा अहाँ शिक्षक बनब इहो बहुत नीक अछि।
परिवार कऽ नाम रौशन करब।
जरूर करब जरूर। बुल्ली अहाँ रेगुलर रहू।
एक दोसरक साथ जरूर अछि।
बिल्कुल भाय में प्रेम रखब चाही।
अहाँ झगड़ा नै
मिल केँ रहब।
खुशी से रहब।
मैय बाबू केँ सम्मान करब।
जरूर करब
समेयक मूल्य बुझू
ई बहुत जरूरी अछि
आलस नहीं करबै केँ चाही
सही कहलु मेहनत सफल बनबैत अछि
ई सत्य अछि
मित्र सोचि समझी बनाउ
बिल्कुल सोची समझी बनाबै केँ चाही ध्यान राखब
ककरो बुराइ नहीं कर करबाक
बिल्कुल नहीं
सभ हक समान करबाक
जरूर
अब घर चलू
चलू मा माय प्रतीक्षा करैत होइत
हँ जल्दी चलू
आइ बहुत गप भेल
हँ बहुत आनन्द आयल।
फेर कब भेटब?
जरूर भेटब।
अपना स्वास्थ्ये ध्यान राखू।
अहूँ ध्यान राखू। भगवान अहाँके
बोलू की क रहल छी
अहूँ ध्यान रखू
हँ हम अपन तऽ ध्यान रखी लेल
भगवान अहाँ के खुश रखथि
अहाँ के सेहो
चलू अ विदा
ठीक अछि फेर भेटब
ठीक फेर भेटब अवश्य नमस्कार
हँ भेटब फेर कहली अहाँ कइ कहाँ गेल रहल छी
हम अभी बाजार गेल रहे छी
अच्छा कल अहाँ कॉलेज गेल रहल छथिन
हँ हम कल कॉलेज गेल रह छी
की की पढ़ लहुँ
जीव विज्ञान पढ़ली
बहुत नीक